हेलौ
आवाज नहि आबि रहल अइ हेलौ
ह आब अबैया
हँ आबऽ अबैया
कतयसँ बजै छीय अहाँ
हम आसामसँ गुहाटी
गोहाटी मे रहै छीयै अहाँ
हँ
अच्छा
आहँ
हम तऽ रहै छी राजस्थानमे एखन
अच्छा अच्छा
हू
हू राजस्थानमे की करै छी अहाँ
राजस्थान मे हम पढ़ाई करै छियै
अच्छा कतहुके तैयरी कऽ रहल छियै
हँ ठीक ह आ रहे हैस
अच्छा अच्छा हम आसामे रहैत छी बिहारमे अहाँ कतयसँ छी
बिहार में ना मधुबनी
मधुबनी में कोन गाँव
मधुबनी में चौरी
हम अहाँके मधुबनी जिलामे हमरो नैहर अइ धकजरी न टोली जानै छियै
कथी
धकजरी नवटोली
नहि नाम नाम सुनने छियै चिन्है नहि छियै
सरिसो बेनीपट्टी सब जाइत हेबै ने
हँ हँ बेनीपट्टी चिन्है छै
हँ तऽ बेनीपट्टी हमर सबके घरे लग छै कनिके दूर में
हँ ओर असममे अहाँ की करैत छियै
असममे हम किछ नहि करैत छी हम हाउसवाइफ छी हमर हसबैंड एतय जॉब करै छथिन तहि दुआरे हम एतय रहैत छियै हमरा दूटा बौआ अइ
अच्छा
हँ
ओर कहियो
ओर सब बढ़िआँ
खाना खेलियै
हँ खाना पीना नास्ता भेलैए खाना हमर दू बजे बनै छै तहन खाइ छथिन ड्यूटी रहै छै तऽ कनी देरीसँ बनेलहुँ जे कनि गरम रहतै खाना तऽहि ई सभदआरे
अच्छा
तऽ अहाँके पढ़ाइ ओतय चलि रहल अइ ठीकसँ
हँ एखन तऽ चलि रहल छै साइड इनकम द्वारे ई वला एप पकड़लियै हम
चलू ठीके छै कोनो बात नहि गलत काज नहि करयके चाही ने
हँ कम से कम बुक सबके पैसा तऽ निकलते ने ऐस
करहेके चाही छैहे कि पैरेन्ट्स कतेक करतै कहाँसँ करतै ओतेक आब सिंगल चाइल्ड तऽ छी मतलब आब सिंगल चाइल्ड अहाँ ज जिनका हेथिन तिनका लेल इनकम ठीक छै तिनक लेल ठीक छै आब जिनका दूगो छनि तीन गो छनि तऽ दिक्कत तऽ छैहे
हूँ
हँ
एखन छोट बहिन छै त ओ पढ़ रहल छै
हँ छैहे कि गार्जियन तऽ बहुत देखतैसँ बच्चाके पढ़ाबै छै तहन हँ जाहि लेल भेजने छथि से काज करू
ह
तहन तऽ ठीके ने अहीँसभ छियै भविष्य ने देश के नीक करबै तऽ नीक लगतै माँ माँ पप्पाके मीक लत
हूँ
हँ
हमरो चौरी तऽ मतलब नानी गाँव भेल मतलब हमर हमर खुद के गाम तऽ झंझारपुर फुलपास भेल
फुलपरास ओ फुलपरास तऽ हम जनै छी हमर एगो संगी छलथिन ओतयके हुनकर नैहर छनि फुल रूबी नाम छनि
अहुँ ठाकुरे लगबै छियै ने
हँ हम ठाकुर छी
हमूँ ठाकुरे लगबै छीयै
हँ ओ से संगी हमर फुलपरासेके छथिन एतऽ गोहाटीेमे रहै छलखिन हँ लेकिन एखन फिलहाल ओ यू पी में छलखिन
अच्छा नहि ओ तऽ हमर गाम छै फुलपा से
हँ
हूँ
हमरो संगी एगो छथिन हुनकर पिताजी पण्डितजीके काज करै छथिन दू टा भाय छनि यू पी मे रहै छथि
एखन यू पी में हुनकर किछु अथी भऽ गेलनि एतऽसँ सेटल भऽ गेलखिन ओतै
गोहाटियो में हमर मामा ओर नाना सब रहै छथिन
केमहर आमबाड़ी तरफ के
हँ हँ आ गोहाटीे में आम बाड़ी तरफ कोनो एगो अथी छै सोसाइटी छैऽ सोसाइटी में रहैत छथिन
हँ हँ हँ बहुत छै अमबड़ी में हमरो बहीन रहैए छोटकीये
ही
हूँ बहुत लोक एतय छथिन अपना सभ के ओम्हर के मैथिलसब बहुत छथिन एहि
हँ ओहिमे तऽ जे बिल्डिंग में हमर मामा नाना रहै छथिन ओहिमे तऽ अधिकतर लोग मैथिले छै और हमरे सबके गाम के छै
ओ हँ मैथिल बहुत लोक छथिन
हं लेकिन राजस्थानमें केओ नहि कतहु कतहु भेट जेता तऽ भेट जेता हूँ एतय तऽ अहाँके केओ केओ मैथिल भेटत बहुत दूर दूर में
हँ नहि एहिठाम तऽ अहाँके खूब मिथिला के लोक सब छथिन कतेक तऽ अपन बिजनेसो सेट कऽ लेने छथिन अपन जमीन जायदाद बहुत किछु कऽ लेने छथिन एतय
हँ आब हमहुँ सब परमानेंटली फिक्स होय वाला छ त त दुआरे एते रहे छै
ओ नहि ठीक अइ ओतऽ अपन घर मकान अइ की
एत राजस्थान
हँ
हँ अपन छै
तहन ठीक अइ चलु
अपन छै पप्पा पप्पा के ऑफिस छै
अच्छा अच्छा तहन तऽ ठीके यऽ तहन दिक्कत नहि यऽ तऽ अहाँ पहिलेहे से रहै छै राजस्थान मे कि एखन एतऽ से
नहि पहिले नहि पहिले हम रहै छलहु ग्वालियर मे
ओ हँ हँ
ग्वालियरसँ हम पढ़ाइ पूरा कऽ कऽ तहन हम राजस्थान एलहु
अच्छा अच्छा
आब राजस्थान मे रहे छियै तऽ आर एस के तैयारी करै छी
चलू बढ़िआँ बात येए पढु बढ़िआँ से पढ़ू लिखो
हूँ
बात छै तऽ अहाँ सबके गाँव के तरफ मे विकास सब बढ़िआँ अइ
हमर नानी गाम मे तऽ खूब विकास भ रहल छै लेकिन हमर खुद के गाम छै ने ताहिमे कि कनि कम छै बहुत ज्यादा विकास नहि भेल छै रोडो एहि बेर बनले ये
हँ रोड तऽ एखन अहाँ के गली गली मे बनि गेल ह हमरो सबके ससुराल तरफ मे पहिले तऽ बहुत बेकार रोड छलैए लेकिन आब अपन बहुत नीक सभ चीज
हू
आब भऽ गेलै
हमरा सभमे तऽ एखन बनलैए किछ किछ विकास हो रहल छै कियाकि जे अच्छा नेता रहतेै सेहा ने विकास करतेै
ह्मँ हूँ मेन तऽ ओतहि भऽ जाइत छै ने ओतहि प्रॉब्लम भऽ जाइत छै
हमरा सबमे गाम मे की छै जे हमर समाज के जे लोग छै से सबटा हमरे समाज से जे ठाढ़ हेतै तकरा भोट दय छै
हँ
तऽ ओ गड़बड़ भ जाइ छै ने
उएह भऽ जाइत छै से तऽ कनि मनि छैहे हर जगह
हर जगह छै हमर नानो नानी गाँव मे छै लेकिन नानी गाँंवमे की छै जे जे जीतै छै ने से अच्छा काज करै छै
काज करै छथिन हँ हँ
चौहराय के नाम सुनने हेबै पंडोल सब
कोन के
सोहरा है गाम के
सोहराति नहि सोह अ सोहजन सुनने छियै
पण्डॉल
पण्डौल सुनैत छियै ई अहाँके सकरी पण्डौल जे यए
हँ हँ पंड पंडौल से कनि चारि किलोमीटर अन्दर छै सोहराय
ओ हँ पण्डौल जनैत छी
ओहिठमन शायद उगना महादेव छथिन
हँ हँ हँ
ह गेल नहि छी लेकिन सुनने छी
उगना महादेव पण्डौल सकरीके बीचमे छथिन भवानी भवानीपुर उमरै छै
हँ भवानीपुर ओना हमर नानी गामव भवानीपुर अइ लेकिन ई भवानीपुर नहि ओ दूर छै एकटा आरो भवानीपुर छै ओतऽ
अच्छा तऽ एहिमे एहि एप में अहाँ कहिया से काज क रहल छीयै
हम नहि हम फिलहाल कालहे से हम नहि करैत छीय एहिसँ पहिले हमरा नहि पता छल
नहि हमरो हमर मौसी बदेलकै जे मौसी परसो खुले जे बहुआ छै एना एना छै से हमहहुँ देखलियै आबे किछु निकलते इम्हरे उम्हरे
देखियौ कऽ कऽ हमहूँ एखन जुड़बे केललहुँ तऽ काल्हिए जुड़बे कयलहुँ हेॅ
नहि हम तऽ परसू जरल रहऊँ काल्ह फॉर्म भरय लए कहने रहै तऽ हम तऽ नहि भरै छलियै हम कहलियै जे जी मोसी फेेक सब छे तऽ मोउसी कहलकै जे नहि छेड़े तु भारही तऽ सही तऽ हम भरि देलियै कहलियै जो मे
हू हू हू
देखियौ आब पता चैल जेतै
हँ जहन करबै तहने बुझबै ना
हँ ओ कहलक हँ ओ कहलक ओकरामे कहलियै जे एक रुपआ हमरा खातासँ कटलो तऽ हम तोरे पकड़बौ
नहि नहि नहि से सब नहि छै
नहि तऽ ओ जे ओ जैमे हेड यऽ ने अवन्तिका
हँ हँ हॅ
तऽ से हमर मामी के फ्रेंड छै गावे के छै तऽ हम मामी से पुछलिए माम्मी कहलकै नहि नहि एहन किछु नहि हैत हमसभ बहुते दिन से काज क रहल छिऐ एहि मे ई सब की करै छियै ना
बढ़िया छथिन वन्तिका दीदी ओनाहो बढ़ियाँ छथिन
हँ आब ई सब की करै छथिन ना जे दोसरके जे मैथिली सीखयके रहैत छै न तऽ अपन सभके बीच के बात के ओ सब सुना सुना कऽ हुनका सब के सिखबै छथिन से कहलखिन हमर मामी जे ई काज लए ई काज अबै छै तहि दुआरे हू
तऽ फेर गाँव आहा अथी की कहै छै अपन सभके तऽ देखै छियै मिथिलान्यो सभके कतैक कतैक काज करै छथिन आब हाउसवाइफ भाओ कऽ बहुत बहुत काज कऽ लै छथिन्ह बिजनेसके पर्पजमे दुनिआँ भरिके
एखन देखियौ ने ठेकबे के बिजनेस कते चलि रहल
कतेक चलि रहल छै अपनोसभके आब लेकिन अपनो सभके चीजसभ जे विलुप्त जेसभ भऽ रहल अए सभ चीजके मैथिलानी सभ
हँ हमरा गाममे खुदे चलैत छै हमर बड़की मम्मी चलाबैत छै
नहि नहि नीक छै ह्मँ ह्मँ बहुत नीक छै अहाँके बाहर सभमे तऽ ईसभ चीज आर एतौ सब नहि लेकिन हँ छै वएह जे करू कनि मोन लगाक कनि पेशेन्स तऽ राखे पड़ैत छै कोनो भी काजमे
हँ
आ एक बेेर जैम गेल अगर तऽ बढ़िआँसँ चलल देखै छियै आचार के अपना सबके इम्हरसँ ई झाझी अचारके करै जाइ छथिन्ह बिजनेस कतेक चलै छै आ बढ़िआॅछै
हँ हुनका ठेकओ के खूब चलैत छै एक बेर तऽ अथी मतलब पहिले जी एस टी नहि कटे छलैया आब जी एस टी नम्बर स सेहो बना देलकै आब जी एस कटै छै आब चलऽ लगलै ने धीरे धीरे दोकान बेचेलखिनहे ऑनलाइन ज्यादा करै छथिन
आ नहि नहि ठीके छै कि आ करबाको चाही अपने सभके मैथिलानीसभ देखियौ जे आब अहाँके लघु उद्योग सभ बहुत कऽ रहल छथि बहुत कऽ रहल छथिन बहुत लोकसभ आगाँ बढ़ि हो रहल अइ बिहार बहुत आब एहन नहि छै जे नहि
हँ आब तऽ विकास कऽ रहल छै धीरे धीरे
हँ हँ आर अहाँके काजो बढ़िआँ होइ छै देखै छियै जे आब अहाँके बहुत लोक बिजनसभ जे ओतय खुल रहल अइ किछ किछ फैक्ट्री वगैरह तऽ आदमी के कनीक सहूलियत भेलैय
हँ इहो सब छै
हँ आ सहूलियत भेलासँ नीक छै आदमी दिल्ली बम्बइ की करय जायत लोक बाहर
ह
रूम रेंट तऽ बचतेै बाहर न जे